हैलो, जय झूलेलाल दीदी दीदी केड़ो हाल? मां बि ठीक आहियां। हा तव्हां ठीक आहियो दीदी? हा कीअं तव्हां वट हुते मींहं पवन था पया?
न हिमल त नथा पयव तव्हांजे हिते पिया थव?
जी जी दीदी असां वट त ट्रिन चइन ॾींहंनि। खां मी पैंन था पिया रक कन ई नथा जी-जी हा पाण सुठो आ दीदी थदा त थिया आहियूं न, छो त हेॾा हींं भले गर्मीयुं हुयूं, एॾी गर्मी पए पयूं त सभिनि लाइ सुठो आहे जेके झोपॾियुनि में रहेन था उन्हन जी दीदी, मुखे पंद्रह ॾींहं
पन्द्रह ॾींहं
पंधराँ ॾींहं खन थिया आहिनि जी, जी, जी दीदी और तव्हां दीदी?
असांजा ट्रे चार ॾींहं ई थिया आहिनि अना
जी, जी, जी तव्हां काथां ॻाल्हायो था दीदी
असां खंडवा मा, दीदी न चयो न मां नंढी आहियांव आंटी तव्हां खां।
ठीक आ, काई ॻाल्हि कान्हे
मां इकिस् साल जी आहिंया अञा
जी, जी, जी काई ॻाल्हि कान्हे दीदी, हा त तव्हां दीदी खंडवा एम पी में रहो था त और मां अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश मो ॻाल्हायां ही असांजे रामलला जी नगरी, और जी कॾहिं अगरि तव्हांजो अचण थिएव त असांजी अचो असांजे रामलला जा दर्शन करण ॼीअं त तव्हांखे जाण हूंदी असांॼो असां जी ॼीअं त तव्हांखे, आई, आया आहियो दीदी?
हा, असां आया आहियूं।
जी सुठी ॻाल्हि आहे दीदी, न दीदी मां कॾहिं न आई आहियां। न दीदी, न आई आहियां। हा, हा दीदी, ज़रूर। जी, जी ज़रूर ईंदासीं दीदी ज़ जी दीदी, त ॿुधायो--थोड़ो तव्हांजे खंडवा एमपी में ई आ, तव्हांजे मध्य प्रदेश आल में छा आहे घुमण जहिड़ो दीदी त जीअं अ
जोतलिंग अथव जोतलिंग अथव उज्जैन अथव असांजे एम एमपी में मतलब ॿ जोतलिंग अथव एमपी में हिकु उज्जैन और हिकु हो ओंकारेश्वर, ॿ ज्योतिलिंग थव असांजे
चयन था जेको आहे उज्जैन में आहे, और ओंकालेश्वर काथे आहे दीदी मंदिर?
हा, हुनजे पास में ई अथव।
अच्छा उहो खंडवा जे पास में आहे, जी जी और दीदी तव्हांजे हिते, नर्म नर्मदा, जी, जी त नर्मदा नदी दीदी कहिॾे शहर में वहे थी?
असांजी मतलब एमपी में वहिंदी आहे नर्मदा नदी मतलब ओंकारेश्वंर में पूरी नर्मदा, नर्मदा नदी और हिक करनाल कहिॾी नदी आहे शायद गंगा नदी हो ॿई जो सब मतलब मिक्सअप थी करे हिते ईंदा थव।
अच्छा, ॿिन्हिन नदियुनि जो जी, जी ॿिन्हिन नदियुनि जो समझ मिलन थी करे, ओम का संगम आहे और अची करे तव्हांजे ओंकारेश्वर में मिलंदियूं आहिनि।
हा, हा,
जी, जी, जी अच्छा ॿियो छा आहे दीदी तव्हां?
कॾहिं अचो त दर्शन करे वञो।
ज़रूर, जी जी ज़रूर। दीदी ज़रूर ॿारहां ज्योतिर्लिंग जो। न दीदी मां कॾहिं न आई आहियां, कॾहिं न आई आहियां। जी जी ईंदासीं दीदी ईंदासीं। हा हा और उन्ही जे अलावा दीदी तव्हांजे मध्य प्रदेश में ई आ जीअं त भोपाल तव्हांजे मध्य प्रदेश जी राजधानी आहे, त भोपाल में कुछ आहे घुमण जहिड़ो दीदी?
भोपाल में त मां वई न आहियां, मलब हिक ॿं बार ई वई आहियां हो ॿि कॉलेज जे कम खां ई वेई आहियां बाकी ईअं घुमण न वई आहियां मां।
जी जी, जी जी, ठीक आ दीदी ठीक आ असांजे अयोध्या धाम में अ त घणो ई कुझु आहे घुमण लाइ, सभिनि खों पहले त असांजो रामलला जो मंदिर आहे उन खों पो सरयूं नदी आहे, सरयूं घाट और पोइ गुप्तार घाट आहे जाथे थी जाथे की असांजे भॻवानु राम जो जो परिवार गुप्तार घाट गुप्त माना गुप्त थी विया हुया, और उत्तर प्रदेश असांजे में बनारस काशी जेको भॻवानु शिव जी नगरी आहे उहो हिकु असांजो वॾो धा आहिन जी उहो आहे औथे कबीरदास जी, जी दीदी असां वेंदा रहंदा आया असांजो उत्तर प्रदेश पंहिंजे पाण, जी दीदी बनारस और उत्तर प्रदे मतिलब जेको आहे असांजे अयोध्या धाम में पंहिंजी सेवा पंहिंजी सवारी सां तहां अगरि वञो त तीन साढे तीन घंटा लॻंदा आहिनि और अगरि ट्रेन सां वञो त छह घंटा लॻी वेंदा आहिनि। दीदी एतरी गैपिंग आहे? जी जी जी और जी दीदी थी वई आ, थी वई आ तव्हांजी थी हुई? दीदी साई भाजी और साई भाजी साई जी जी साई भाजी चांवर जी और आलुनि जा तक दीदी? जी जी तव्हां खां हा
सुठा ठाहियूं असां बि साई भाॼी ता ठाहियूं
साई भाॼी, दीदी असां सिंधियुनि जियो ही मेन खाधो आहे त उहा हर घर जी शान आहे। त उ ठहंदी ई आहे, मतलब लॻभॻि लॻभॻि और दीदी मां साई भाजी जी जेकी चणनि जी दाल आहे न पुसाए रखंदी आहियां, जी जी चणनि जी दाल बि पिसाए करे और हेठो घीअ में थूम कुटे करे जी जी और बसरु गुलाबी करे करे पोइ सब सामान विझी रखंदी आहियां तंहिंखों पोइ जीअं चणनि जी दाल थी, वई साई भाजी थी वई और तंहिंखो पोइ टमाटा थी विया, सावा मिर्च थी विया उन खां पोइ जी जी सावा मिर्च थी विया उन खां पोइ उनखे सीटी लॻवाए रखदी आहियां या चार पंज सीटी लॻावाइण खां पोइ हा जी चार पंज सीटियूं लॻावाइण खां पो उन खे थोरो सो देसी घी जो वगार करे रखी, कसूरी मेथी देसी घीअ में ही जी जी देसी घीह में थोरे से में, कसूरी मेथी विझी करे हुनजो वघार करे रखे जी त अञा और ख़ुशबू थी वेंदी आहे सुठीं लगंदी आहे
हा हा असां त वरी न तुअर जी दाल में ठाहींदा आहियूं असांजे घर में बि तुअर जी दाल में ठाहींदा आहियूं असां हिंय ई प्रोसेस कंदी आहियां मां भी बसि न भले तेल में और थोड़ी घी बि तेल भी विझंदी आहियां घि बि विझंदी आहियां पो हुन में न पो विझंदी आहियां पले बस थूम अदरक जो थोरो पेस्ट पो बसर गुलाबी करे विझंदी आहियां पो मिर्च विझंदी आहियां पो पो पहले हुनन खे हीअ थोरो सो ठहण ॾींदी आहियां पो टमाटर-टमाटर और दाल-दाल विझंदी आहियां पो हुनखे घुमाए घुमाए पाणी थोरो सुकी वञे पो हो पालक धोई करे पो पालक पालक विझी पालक खे घुमाए घुमाए घुमाए घुमाए थोरो सुकी वञे पालक जो पाणी। पो न अलॻ सां अगर पाणी विझण जी ज़रूरत हूंदी आ त ठीक आ न हूंदी आ त ठीकु आ। पो सीटी लॻवाए करे और मथां राई ॾिन्दी आहियां थूम जी और पो खाईंदा आहियूं। चांवरन सां, बसर ब खाईंदा कयो, छा लॻंदो आहे।
जी जी जी जी जी और जीअं त दीदी, असां आर्तवार ॾींहुं चणन जी दाल, चणा, भुॻड़ा न खाईंदा आहियूं। अॼ आर्तवार आ न दीदी, त इन करे, मतलब जी-जी, घणेई माण्हू न खाईंदा आहिन। घणेई माण्हू न पसंद कंदा आहिन। जी-जी, हा-हा बि, ॿियो हाणे त दीदी पंहिंजो चालीहो बि शुरू थियण वारो आहे झूलण साईं जो, तव्हां वटि बि
तव्हांजे त पासे में अथव।
जी दीदी असां वटि हिते जी जी, झूलण साईं जो टुकाणो असांजे घर जे परिसां ई आहे। और असांजो कल याद जी जी, यारहीं जुलाई माना कल खों असांजे मतलब सिंध झूलेलाल टिकाणे में चालीहों शुरू थी वयो आहे। जी बस, जी जी सुबुह शाम आरती थींदी आहे। और तव्हां वेंदा, तव्हां वटि बि
हा मुंजे पप्पा जा ई पापा जो ई मंदिर थव झूलेलाल जो, त मुंजे पापा मुखिया आहिन त मां त मां सुबुह जो बि वेंदी आहियां, शाम जो बि वेंदी आहियां।
और, रात जो बि झाड़ू पोचो करे ईंदी आहियां।
जी-जी हीअ सेवा आहे दीदी उहा तव्हांखे लिखियल आहे। और, पाण खे जे जेतरो थी सघे पाण इन्हनि हथनि सां इन्हनि जनम में ईं करे वठऊं सेवा, पो अॻते अलाए असांखे कहिड़ो जनम मिले, सुठो को सुठो माण्हूं जी जी पाण खे सुठे खां सुठो कर्म करिणो खपे सिर्फ़ सेवा मंदिर जी ई न थींदी आहे सेवा जो मतलब हूंदो आ, दीदी असां कंहिं रास्ते में कोई अगर वञे थो कोई रोड क्रॉस नथो करे सघे, मां इहो न चाहींदस की उहोे बुज़ुर्गी ही हुजे न चाहींदस की कोई-कोई-कोई यंग एज में बि थींदो आ कि हुनखे रोड क्रास करण में दिकत थींदी आहे। हा, त इहा बि हिक सेवा आहे। सेवा? जी जी हा, जी-जी सेवा हर तरीके जी हूंदी आहे, जीअं मंदिर में तव्हां चओ त इहा बि तमाम सुठी ॻाल्ह आ, घणे ई तरीक़े जी जी आ, अगरि पाण ॾिसंउ कोई असहाय आहे त असां पाण हुन जी मदद कयंउ। इहा बि सेवा आहे। और लिखयल हूंदी आ और, कोई केतिरो बि चई वठे थिए की मां करे करे जीअं घणेई माण्हू चइंदा आहिन असां थकी पिया आयूं, हाणे असां खों नथो थिए। जेसिताईं दीदी उहा लिखियल आहे, पंहिंजी कर्म कहानी हूंदी आहे। उहा पाण खे निभाइणी ई हूंदी आहे, पोइ असां चाहियूं खिली निभायऊं, चाहे उदास थी निभायऊं आहे की न दीदी, उहा पंहिंजी लिखियल ई हूंदी आहे। अॼु तव्हांखे गुरू दरबार जीे अ जी अॼ तव्हांखे गुरू दरबार जी लिखियल आहे सेवा त, तमामु, इय सुठी ॻाल्ह आ तव्हां कयो था। और, तव्हांजा पापा जेके आहिन मुखी साहिब आहिन, तव्हांजी पंचायत जो नालो छा आहे दीदी?
पंचायत जो मतलब, नालो त, हीअं त न हूंदो आहे कोई पंचायत जो नालो।
ठीकु आ। असां वटि दीदी हित पंचायतुनि जा नाला आहिन। जीअं सिंधू सेवा समिती, जी जीअं सिंधु सेवा समिती
असां जे हिते बि आहिन न सिंधी समिती, हा हा।
और तंहिंखां पो भक्त पहलाद समिति। त इते समितियूं ठहियल आहिन पंचायत तियूं आहिन, मुखी साहब हर पंचायत जी जी हर पंचायत जा मुखी साहिब पंहिंजा पंहिंजा आहिन। असां वटि हिते पंटीह पंचायतियूं आहिन दीदी ऐं ॾह हज़ार जी जी, और ॾह हज़ार असां वटि सिंधी घर आहिन हिते असांजे फैजाबाद में जी जी, असां वटि सिंधी इलाही आहिन हिते ऐं तव्हांजे खंडुवा में बि हूंदा न दीदी?
हा धाॾा थव असांजे खंडुवा में, जींए गिनती त कोन्हे बाक़ी ॾाढा आहिन।
हा आहिन न, उहे ई, त सिंधी असां के ॾिसो दीदी असांखे जेके सिंधियुन खे कोई हिकु प्रोपर शहर त मिलियलु कान हे। असां जंहिं मइल सिंध को विभाजन कों पो असां सिंधी जंहिं मईल आया सीं त असां मतलब शहर शहर शहर शहर में वसी वयासीं। अॼु उते ई असां असां पंहिंजो नाम कमायो आ, उते ई पंहिंजो अस पाण सिंधियुन में ॾिसंदा आयूं बिज़नेस में असां सिंधी ज्यादा हूंदा आहियूं और जॾहिं कि अदर कास्ट पढ़ाई में और जॉब में वधीक हूंदा आहे, असां सिंधी पंहिंजो कमु करे ॼाणंदा आहयूं, असां बिजनस में वधीक ऐं रेडीमेड जो कमु आ दीदी असांजो पंहिंजो, जी। रेडीमेड जी दुकान आहे असां जी, त मतलब की, अ शहर शहर में वसी रहियासीं, जीअं पंजाबिन खे पंजाब स्टेट मिलयल आहे, राजस्थानीन राजस्थान मिलियल आहे जेके आहिनि मारवाड़ी हुते वधीक आहिन। हरियाणा वारनि जेकी जाट ट आहिन उन्हनि खे हरियाणा मिलियल आहे त असां सिंधियुनि खे त कोई स्टेट अञा तक मिलियो कानहे, ईअं त इन करे हर पूरे असां भारत में छा पूरे विश्व में असां सिंधी फैलियल आहिन, दुबई में ॾिसो केॾो सुठो सुठो सिंधियुन जो आहे, केॾा दुबई में सिंधी आहिन उ, ते टिकाणा आहिन झूलण साईं जा, तंहिंखां पो हाणे ड़ो जल्दी में मां समय त न ॿुधाए पाईंदसि हाणे खूब वॾो म मंदिर ठयो, हुते भॻवानु राम म जी राम मंदिर जी जी जी झूलेलाल मंदिर त दीदी उते काफ़ी पुराणो आहे लेकिन हाणे जल्दी मां ॿुधो आहे की हुते हिकु भॻवानु राम मंदिर ठहियो आहे ख़ूब वॾो मंदिरु ठहियो आहे त मतिलब ईअं न आहे की असांजे भारत जा जेके आहिनि संत, भॻवानु उन्हनि खे विश्व में पूजो वञे थो, विश्व में पूजो वञे थो। त उन्हनि खे जी, जी और असांजा भार तीअ जेके कंहिं मजबूरी वर्श या पंहिंजे धंधे जे कारण वसी था वञनि विदेशनि में त उन्ही करे बि उते उह ख़ूब मात्रा में ज्यादा में थी वञनि था त उ पंहिंजे कम्यूनिटी ठाहे वठनि था, दरबारियूं ठाहे वठनि था तो पह्रें विदेशनि इन्हीस जो चवण जो मतिलबु आहे-